हलो - -
हरीओम - -
हरिओम आंटी कहिड़ो हाल आ? ठीक आहियो?
बिल्कुल बढ़िया मज़े में, तव्हां ठीक आहियो?
हा -हा, मां बि बिल्कुल ठीक आहियां, आंटी तव्हांजो आशीर्वाद आ, भई गुरूअ - -
हा, गुरु यो आशीर्वाद हान, त किथां- किथां पिया ॻाल्हायो? जयपुर मां ई?
हा, मां जयपुर मां ई ती ॻाल्हायां आंटी। तां किथां जयपुर में ई आहियो? अच्छा, ॾाढो सुठो भई जयपुर- जयपुर। हिक फ़ोन ते पाण खे ॻाल्हाइण जा मौका मिलनि ता पिया।
ॾि मूंखे त ॾिसो सुबुह खां वठी जंहिंसां मां ॻाल्हायो न उहा -उहा माई मुंहिंजे मथां अॾी प्रेस थी वई चे पई के असां पहिरीं कंहिंखे सुञाणंदा ई कान हुआसीं हिन फ़ोन जे ज़रिए - - सिंधियुनि सां ॻाल्हाइण जो मौको मिलियो आ त ख़बर पए ती त सिंधी किथे -किथे? जे आहिनि न वेठल आहिन।
केॾी सुठी ॻाल्हि आ, अऊं तमामु सही ॻाल्हि चई तव इहा, असां
जय - - हा, मां चे जय जीअं भई शादी करे ईंदी आ छोकिरी, ॾेराणियूं हूंदियूं आहिनि पंज त ससूं वॾियूं चवंदियूं वण -वण जी काठियूं आहिन। असां बि सिंधी वण -वण जूं काठियुनि वांगुरु भई सभिनन सां मिली - - हा, सभिनि सां मिली हिक थिया आहियूं।
हा, असां अां जेको जयपुर में ई पूरो एतिरो न ॻाल्हाायलयूं, मां कल्ह जे ॾींहुं ॻाल्हायो त मुंजो ॿुधायो कॉल किथे- किथे लॻो? भूसावल, खंडवा। पुर, रायपुर मां चयो भ - - हिन एप त एॾो सुठो कमु कयो आ, एॾो सुठो कमु कयो आ। की असांखे इहो बि पतो पयो आ। की रायपुर भुसावल में बि सोचो सिंधी एॾा वसियल आहिन अंव एॾा हेएॾा मतलब वसियल बि आएन हेॾा सुठी तरीक़े सां उते ॻाल्हाइन बि था सिंधी बि ॾाढी सुठी
हा सिंधी मूंसां बि जंहिं जंहिं सुबुह माना हिकिड़ी ॻाल्हायो दीदीअ उहा बि भूसावल मां पई ॻाल्हाए चए पई भूसावल ॾाढो वॾो नंढो शहर आ गांव टाइप आ भई कोई एॾो ईअं शहर कोन्हे जीअं की आगरे मां कंहिं ॻाल्हायो कंहिं अजमेर मां कंहिं महाराष्ट्र मां ॻाल्हाइनि त परियनि परियनि शहरनि मां पर ईअं लॻे पियो भई जेके इं ॻाल्हाइनि था न उ ईअं लॻे असां ॼण विछड़िय न हूंदा आहिन जीअं पाकिस्तान मां माण्हू ईंदा आहिन विछड़ियल
अंव ॾाढी सुठी सुठी ॻाल्हियूं बि पतो पवन पयूं हिक भेण सां मां ॻाल्हाए त हुननि चयो की असां भई हा न हिकिड़ो अलॻि ईअं जीअं हाणे खुंभ अचणो आ तव्हां बि खुंभ कंदा हूंदव न आंटी
हा ॾेठि कंदासीं न ॾेठि ॾेठि जो जेका उमास जींदी उमास थींदी आ न उहा
हा हा असां बि उमास पूॼंदा आहियूं कई माण्हू त चयो असां चंडु पूॼंदा आहियूं मां चयो हा हीअ ॻाल्हि ॿुधी आहे पंहिंजे सस जी
जेके लाड़ाई हूंदा आहिन न उहे चंड कंदा आहिन मुंहिंजी बेबी लााराणनि में पियल आहे वॾी हा उहे उहे चंडु पूॼींदा आहिन असां वरी उमास पूॼंदा आहियूं
अच्छा त मां चयो। सिंधियुनि सिंधियुनि में बि त्योहारनि में केॾो फ़र्क थो थी वञे पियो असांखे इय ॻाल्हियूं ॾिसो उअ कोई वॾ सॼो ॿुधाईंदो आहे मुंहिंजी सस ॿुधाईंदी आ असांजी ॾाॾी ॿुधाईंदी हुई त ॿी ॻाल्ह हाणे हिन हुननि खां पुछियो त हुननि जो बि जीअं हाणे सम्झो चंड वारे ॾींहुं कंदा आहिन। पर मनाईंदा हुन ई तरीक़े सां आहिन
हा हा हा हा कंहिंखे खचन - - कंहिंखे चंडु फरंदो आ जे फरण जे हिसाब सां चंडु जेको हूंदो आ न उहो माना झूलेलाल जो हिकु त ॾींहुं आ ठारूअ जो चंडु आ चंड ते माण्हू सिंधी इन करे बि ऐं उमास उन ॾींहुं पूॼा कंदा आहिन ऐं के माण्हू वरी उम सिंधी माण्हू उमास ते मञींदा आहिनि। उमास हुननि लाइ वॾी हूंदी आ उमास नंढी कान चएबी उमास बि वॾी आ पर हुननि खे ईअं लॻंदो आहे इहो ठारूअ जो चंडु आ न इन करे चंड ते पूॼा कयूं हा
अच्छा त हो जीअं नि जा वॾा अ करे विया आहिन तीअं ई कंदा न पो वरी सब न उहा ईंदी थी अचे जीअं वॾा
े शहर शहर जीअं हाणे पाकिस्तान में माण्हू हूंदा हुआ त के मैरापुर के करांची के अ राय इर छा हूंदा आहिन त सिधी बि राणीपुर जा दराजनि जा सखर जा इहे आहिन न सब शहर शिकारपुर जा त हर कं कंहिंजी उ उहा जेका आ न रीति हलंदी थी अचे भई केर चंड हा चंड्र त चंड्र, उमास त उमास, पो उहे वरी हिते अची करे उहे सभ उनन शुरू कया। अॼ वॾन शुरू कया आहिन त अॼ नंढा बी कन ता। ऐं के त वरी माण्हू
असांखेे सावरन में छा थींदो आ? जीअं मां मां ॾिठो आ ॾाढन जेंमें कि जणिया जेके पाइबा आहिन पुटन खे त माण्हू धूम धाम सां शादीअ जे पुठियां पाईंदा आहिन। जें घर में काई शादी इनमें पुठियां। पर ॾाॾिन में वरी ॿियो जीअं असांजे में छा आहे? असां जीअं राणीपुर जा आहियूं, ठठईअ वारा।
हा, त असां बी राणीपुर जा आयूं न, मुंजा साहुरा बी राणीपुट जा आहिन न।
हा, असां बी राणीपुर जा आयूं। त असांजे में कीअं थींदो आ की चोरी छुपे पाईंदा आहिन। वरी मां चयो, जॾी मुंजे पुट खे मां पाता त मां चयो अरे! मुंजी ससु चईं असां त चोरी छुपे पाईंदा आहियूं। या त गुरद्वारे में पाइन, गुरूअ जे पुठियां फेरा लॻाइन, अऊं भेण खे बी न घुराइन। न भेनरूं न निराणू, अऊं
हा, पो घणेई एड़ा, एड़ा आहिन। मुंजी भाईट्री बी पैंजे पुट खे ज़णिया पाता लिकी करे पातईं। पो वरी नानाणन खे पो ॿुधायईं कि भई, मां हा ऐं असांजा सावरा वरी एं शादीअ जे पुठियां बी पाईंदा आहिन, अऊं मेन माना थींदो आ न हिकड़ो, भई बिरादरी में परे, परे, परे, परे केंजी शादी थे त जणिया पाईंदा आयूं, न त त शादी जे पुठियां पो लाचार हा, ऐं हाणे त ॾिसो, मुनण बि लाइन ता त अॻे चवंदा आ भई, मुनण बी केंजी शादी थे त हुनजे पुठां लाहींदासीं, हाणे त गुरूद्वारे में गुरू मथां अ हुनन जो विश्वास आ पो गुरूद्वारे में
असांजे वरी दशहरे ते लाराईंदा आहिन। दशहरे वारे ॾींह जीअं हाणे घर में कोई ॿार आहे, जेंजो मुनण लवणों आ, त सुबुअ जो लाराईंदा इन। सम्झो यारहां साढा यारहां टाइम, छोकी चवंदा आहिन नेराणे भई, माउ पीउ नेराणे रवन। ॾिण वारी त वरी वरी पो जीअं थे, पहुचन बी पो उते ईअं करे पो वरी धूम धाम सां नानाणन खे की रोटियूं वोटियूं चवण करण अगर लोकल आहिन त।
पेहरीं वारा जेके ॿार असांजा वॾा थिया आहिन, उन्हनि त झूलेलाल मंदिर में भई मुनण लथा आहिन। हाणे वरी जेके पोयां आहिन। उन्हन जा वरी घर में ई गुरूअ जी मूर्ती रखी पो घर में ई लाहींदा आहियूं। माना वहम भर्म कानन, गुरूअ असांखे वहमन भर्मन खां मथे करे छॾियो आ हा।
चवण जो मतलब इहो आ कि सिंधियुन जा बी जेके बी रीती रिवाज आहिन उहे ॾाढा मतिलब इअं आहिन कि हुनन जेॾी मल कयूंता न, हूअं भले नथो करे कोई। पर जॾी कयूंता पो सभ गॾजन ता पाण में, त हुनजो मज़ो ई ॿियो आ भई।
ख़ुशी, ख़ुशी ॾाढी मिलंदी आ न। सभिन जे मिलण सां ख़ुशी मिलंदी आ, सभ त्योहार मूंखे ठक करण ऐं मिलण, वरी सभ ॼणियूं हिक जॻह ते वञी शीतला माता जी थधिड़ी ही पूजा कंदियूं आहिन, वरी मिलंदियूं आहिन, त केतरा न ख़ुश थींदा आहिन त ईअं लॻंदो आ
मां त पाण ख़बर तव मूंखे लेॻेतो कि घट कंदा आयूं, तहांजे टाइम ते त मूंखे ईअं तो लॻे की तहां जें हिसाब सां ॿुध ॿुधायो ता त तहां त कुछ ॾाढो ई मस्त तरीक़े सां
असां हा, हा, हा, हा, हा, हा असांजी चार फैमिलियूं आहिन न, चारई भाउर ॾेराणियूं कॾहिं गॾिजी वञूं मंदरनि में बि गॾु वञूं पूजा करणु। नुहर बि गॾु हलंदियूं आहिनि त असांखे कुदरती उनमें मज़ो ईंदो आहे सभिनी खे। वञण में ऐं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे असांखे कॾहिं दिलि थींदी आहे त परिवार गॾिजी करे गैदरिंग बि कंदा आहियूं पूरो हिकु हिकं जे घर में। क हिकु डिश ठाहे वेंदाा आहियू ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदायूं ॾाढो सुठो लंदो आहे।
अच्छा।
हा हा।
माखे न हिकिड़ी इहा ॻाल्हि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मां चवंदी आहियां जेके सिंधी आइटम आहिनि न पंहिंजा रोटीअ जा खाधे जा, उहहे अगरि पाण जीअं केॾी महिल ॿार हाणे ॿाहिरि ता वञनि पिया पढ़ाई करण लाइ होस होस्टल में था वञनि त इ केॾी मिस था करनि पिया त पोइ जेके वॾनि जे हथ में सवादु आहे न
उहो त अलग उहो त अलग ई आहे उहो स्वाद त अलिग ई आहे। हा हा हा हा मज़ो ई अलिग आहे सची सची
हिकड़ी होई आंटी। हुनन ताहिरीअ में अलाए अहिड़ो छा जादू कंदी हुई अॼु ताईं असां ओहिड़ी तारी सेम मम्मीअ जहिड़ी त कोन ठाहे सघिया आहियूं भई।
ॾिसो, ॾिसो अॼु अॼु मुंहिंजी जेका ताहिरी आहे न उहा दिशा खे एॾी वणंदी छो जो मां बि तारी ठाहे ईंदी आहिन त गरु नानक कंदा आहिनि हिते गुरुनानक जयंतीअ जो ॾींहुं हूंदो आहे चनि वॾो सतनारायण कार्तिकनि वारो पोइ ॿाहिरि परसादी वरसादी कंदा आहिनि उहे बि परसादी वरसादी कंदा आहिनि उओ बि सभु सुठो ई कंदा आहिनि सभु परसादी कोई छोला ठाहींदो आहे कोई कुझु ठाहींदो आहे। असां वरी मिठा चांवर मां ठाहे वेंदी आहियां त उहे मिठा चांवर बि दिशा खे एॾा वणंद अथसि
तव्हां कीअं ठाहींदा आहियो मुखे थोरो ॿुधायो न तव्हां कीअं ठाहींदा आहियो भई हिकु
ॾिसो मां ताहिरीअ खे ॿ टे कलाक पहिरीं चांवरनि खे पिसाए रखंदी आहियां।
त वॾा चांवर खणंदा आहियो या मुना या
न न न जेके आहिनि नार्मल असांजा आहिनि सॼा ई पर असां नार्मल ई खाईंदा आहियूं। पर ॾाढा हैवी वारा न भई बासमती बि थींदा आहिनि पर हा ॾाढा वॾा जेके भारी वार हूंदा आहिनि न हिकिड़ा चांवर उहे न। नंढा वारा पर सॼा। उहे धोई साफ करे पिसाए रखी छॾींदी आहियां ॿ टे कलाक पोइ खणंदी आहियां नाप सां पाणी सिपरी में विझी करे उन में गुड़ ॻुड़ गुड़ धोई विझंदी आहियां गुड़ में बि कॾहिं कॾहिं मिटी अची वेंदीय मथां गुड़ धोई पोइ हुन में विझी छॾींदी आहियां पाणीअ में पोइ सौंफ़ ड्राख अ ॾूघी, काजू किशमिश बि हुजे त उहा विझजां बादाम सभु सन्हा, सन्हा कटे पोइ विझी करे टकाईंदी आहे उनखे आऊ ॿ टे चम चमिचा थोरो सपोट लाइ गुड़ खे खंडु विझंदी आहियां ॿ टे, ॿे टे चमिचा चार चमचा अंदाज़ सां ऐं लूण जी जपटी चपटी विझी पो पाणी टहिकी वञे पोइ उहे चांवर धोई जेके धोई रखिया आहिनि उहे हुन में विझी मिठनि चांवरनि में प्या टहहिकंदा आहिनि ट टकंदा आहिनि पोइ ॾिसंदी आहियां हिनन में अञा अधु पाणी आहे, पोइ ढकु ॾेई इमाम दस्तो रखी सिम ते रखी छॾीन्दी अयं पोइ पिया सिझंदा आहिनि। एढ़ा सिझी मस्त सॉफ्ट थी वेंदा एन चांवर, एढ़ा मखण
तांखे उहो गुड़ जो ई रंग ईंदो आ, खंड जो ई जेको हा न, कुछ माण्हूं वरी रंग विझंदा नाहिन इन में।
न न, न न, असां रंग न, असां नेचुरल जेके चांवर न उहे खाईंदायूं, रंग वारी शइ कै
हूं
केसर हुजे त भले विझूं, पर केसर में बि ईंएं लॻंदो आ भई कोई राधा स्वामी जेमें बि, ॾाढो चवंदा एन, केसर न खाइण खपे यां इय अछी जेके पनीं आहे वर्क वारी शयूं आहिन, त असांजे घर में ईंअं थोड़ो आहे न, पो केसर न विझं दी आं, चेंदी आं साम्हूं वारो प्रशाद खाए थो त केसर जे चकर में वेचारो चखे बि न त असां इहो बि सोचींदायूं, भई उन्हन कि असांजो ईअं लॻे ई न, की ॾिस केसर विधी आ। त नथा खाई सघूं, असां कीअं खाऊं, इन करे मां केसर न विझंदीयां, चवंदीयां सभिन जे मुख में प्रसाद पए, इन करे केसर बि न विझण पसंद कंदी आयां। हा न, अऊं ॿी वर्क वारी शइ हूंदी आ, उहा बि माना जेतरो थी सघंदो कंट्रोल आ असां की भइया, साम्हूं वारो पर्साद खाए, सिक सां खाए, असांजे चऊं, ठायूं था त, सिक सां केरु ठाए खाए
हा, सही ॻाल्हि आ पांण, हुकुम हुजण खां पो पो बि माण्हूं अगर न करे, त पो वरी सुठो न
हा हा हा, अऊं मिठयूं कोकयूं त एॾयूं फेमस एन, अहमदाबाद ताईं फेमस थी वयूं एन। के भाई, मुंज्यूं को, मिठयूं कोकयूं, मुंजो मुंजो ॾोहिटो, सतें सालें जो आ, अॼ मूंखे रोज़ फ़ोन कंदो आ, नानी कॾी मिठी कोकी खाराईंदव, मूंखे ॾाढी मिठी कोकीअ जी सिक आहे, दीपा जो पुट आहे। मुंजी नंढ़ी बेबीअ जो पुट्र। पो वेचार खे चवंदींआं हां, वरी वेंदी आयांस, ॾह ॿारहां कोकयूं पचाए ॾई ईंदी आयांस। पर रोज़ खाईंदो आ, पो रोज़ फोन कंदो आ, आज मैंनें आधी कोकी खाई, आज उससे बि आधी खाई, मस्त बनाई है, मत्लब ॾाढो ईंएं सिक सां, वरी वरी, एॾी मिट् मिठी कोकी वणंदी तस, जो मलेशिया घुमण व्, यो त बि कोकयूं पचाए ॾिन्यूंमांस त उते वेचारे खे उहे रोट्यूं त हिन जे पसंदीअ ज्यूं कोन हुयूं, जेको खाधो उतां जो हुयो, पो हिन में मिठ्यूं कोकयूं ही खाध्यूं, माना एॾो हो चरयो थी पयो आ मिठी कोकी जे पुठ्यां, हा त
ख़ासियत बि आ, की ॾाढा ॾींहं हली वेंदी आ, ख़राब न थींदी आ, हेॾो मोइण हूंदो आ, अन्दर हुन में, मिठांण हूंदो आ, अऊं एॾी सिफ्ट धीरे धीरे करे पचयल हूंदयूं एन त, खा ख़राब बि न, मुंजी मम्मी जी छाहे, ॿई भाउर ॿाहिर त मम्मी हुनन खे, ॿ एन न मुंजा भाउर पो उनन खे ॿाहिर दुबई, हिक दुबई आ, अऊं हिकु, जॉर्जिया आहे, हा त, पो मम्मी पचाए ॾींदी तन, हाणे मम्मी चवंदी तन, की हीअ त ॾिसो शै हेड़ी आ, हिक त वणंदी ॾाढी तन, अऊं हर कैंजे हथ में उहो जस न हूंदो आ, जीअं वॾा एन, न व
हा, वॾन में रोटिन में जसु थींदो तव। वॾन जी रोटीअ में सुठो जसु हांणे ॾिसो चवणु न खपे असां पंहिंजी सहारात नथा कयूं पर मां कंहिंजे घर वियमि अ नंडी